हैलो जी नमस्कार और बताइ अहाँ के की हाल छै
हमर तऽ सब निक छै लेकिन आलो
जी जी अहाँके सब हाल चाल सब नीक छै
हँ सब नीक छै अपने के हालचाल नीक छै
जे हमरो हालचाल सब नीक यै अहाँ की करै छी
हम तऽ कम्प्यूटर चलाबै छी अपने की करय छी
हम बैठ के अहाँ से बतियाय छी और बताव अहाँके की की करै छथिन अहाँके पढ़ाई लिखाइ हो गेल छै
हँ पढ़ाई लिखाई भऽ रहल छै अपने की करै छियै
हम ना कुछो करै छी अहाँसँ बतियाय छी हम बड़ा अहाँ याद आबै छै ने तऽ ओइला से तनि बात करलेवे के चाही की निक करै छी न अहाँ से बतिया के औरे बताउ अहाँके सबके खाना पीना हो गेल छै
हँ ह ह
अहाँ के खाना पीना मे की की खयले छी
हम तऽ दाल भात तरकारी खैने छी अपने की की खेने छै
हम अभी खाने ना खैने छी तऽ हम का बताउ अहाँके के कि हम की खैबै खाना खय तब न बतैति आहा खाना मे की खैबै
अभी तक खाना ना खयने छिये
जी न अभि तक खाना पीना न खइने छी जदि खाना खयति त बतैयति यहाँ के हम कि खयलै छियै लेकिन की बोलु हम अहा किछो खेबे नै करले छी तऽ हम की बताउ
खुद से खाना बनबै छी
जी न माताजी बनावे छै खाना बड़ा नीक बनावे छै हमरा ओतना नीक ढंग से हमरा नय आबै छै बनाबै तै हम अपने से ना बना सकै छि अहा बताउ न अहाँ कैसे बनाबै छी अहाँ खुदे से बनाबै छी कि माता जी बनाबै छै अहाँ के
आज तऽ पूजा बनाबै छै माता जी सुतल छै
हूँ
अपने न बनाबे छै
हमरा आबे छै लेकिन हमरा मम्मी न बनावे देेवे छै बोले छै खुदे ह हाथ ऊथ जड़ जाइ छै
जी सुना देवै छैे तऽ ना रोटी तऽ रोटी तऽ बनाइए लैबै छै रोटी बनावेला कोन बड़का बात छै आओरे पूछू के बाद करे छि हमरे सँ आओर बताउ ने अहाँके कथी कथि कथी बना लेबै छी
दाल भात सब्जी बना छै आ तरकाराली बना लै छै
ओरी कुछो
हँ मिट उट बना लैबै छी
अपने की क लने छै
हँमु ओ उहु सब बनाबै छै दालि भात तरकारी भुजिया ई सब बनाबै छै आओर सब किछु बनाबै छी ओर हमरा कुछो अऐबे नहि करै छै बनाब तऽ हम की बनाब
अपने से ना बनाबल होय छै ना
न हमरा नीक ढंग से न बनाबै आबै छै अहाँ कऽ आ जाइ छियै बनाबे जी अहाँके तनि समझदारो छथिन अहाँ तऽ बढ़िए से बनाइयो लेबै छी न
नहि बनबै छै
जी अहाँके तजुर्बा छै बनाबयके खाना
हा तजुर्बा छै
चलू तब तऽ नीके छै अहाँ तऽ जरूरत छै तऽ अहाँ तऽ बढ़िये बना लेबै छथिन ने
सीखल जाइ
जी हम तऽ सीखल जाइ लेकिन अभी हमरा समय न छै तऽ हम अच्छा से ना सीखै छी तऽ अहाँके नाम बर्बाद होइ छै एहि करण
आ कहिया की कहय छै
हँ बोल ने न कुछु न पाय बचले छै त मथा दर्द करै छै धूपमे जाइके क्षति कह त कैे जा
धार जर
जी आओर बता अहाँ के दिन कइसन जाय छी बनिया दिन जाय छी बनिया से गुजरे छथिन सब
अपने की छै ने
ह हमरो दिन बड़ा नीक जाइ छै हमरो कोनो समस्या नहि छै बड़ा कस जा छै
ह अपनेके की की बना रहल छै अपनेके तऽ कछो नहि बना रहल छै
ना ना बना ना लेवे छी अहां तऽ देखबे करै छियै हमनी के बंगलोर में केितना चीज बनावै छियै भात दाल तरकारी बनावे आ जाय छै बस ये दिक्कत छै की नीक नाभ बनै छै मतलब पेट बला भोजन बनाबे आ जाइ छै बढ़िया से लेकिन कबो बड़ियां बनेै छै कबो नीक नाभ बने छै ये समस्या छै
बहुत हैले छै
जी अपनेके की समस्या छै
हमरो तऽ बेंगलौर एमे देखबे करै छै कि हमरा बनाबय अबय छै लेकिन कभी खरापे बनि जाइ छै कभी नमके कम हो जाइ छै
जी उहे तऽ सब जी उहे तऽ सभके समस्या हो कहै छै की
समस्या होबे करैछै
जी ओ की कर सकै छियै ओ समस्या के तऽ समाधान न छै कोनो चलू तऽ नीक छै तऽ अहाँ अपन ख्याल रखै छियै न
ह ख्याल रखै छै अपने ख्याल रखै
जी आओर बताउ ने अहाँके घरमे परिवार लोक सब कइसन छै
सभ नीक छै अपनेके परिवारमे घरमे सभ नीक छै
जी हमर घरमे सब लोक तऽ ने निके छै सब लोग अपन अपन काम मे व्यस्त छै कोनो सुते छै कोनो पड़है छै हम जाइ छी तनी खाना पीना खाय बड़ा भूख लागल छै
की की खाइ छियै
हम भात दाल भुजिया खाय छी आओर देखै छी कि खाना पीना का बनल छै तऽ अहाँके हम बता देब हमरा ख्याल स तऽ ईए खाना बनल छै भात दाल सब्जी बनल छै
सब्जी बनल छै
हेलो
जी जी कोन जाय छै खाना खाय जाय छै जी खाना खाय जाय छै
बड़ा लेट हो गेल छै
जाइ छै हँ बतायउ अहाँके पापड़ तिलौरी सब खाय छी
हम पापड़ तिलौरी खाय छै
अहाँक कैसन लागै छै ना हम तऽ खाय छी ओहि लए तऽ पूछै छीै अहाँके कइसन लागै छै पापड़ तिलौरी
हमरा तऽ बड़ा नीक लगैछै अपने कऽ अच्छा नहि लगैछै
नहि हमरो नीक लागै छै आओर बतायौ न अहाँ की की करै छै
तऽ ना कुछो करै छै हम तऽ अभि ना कुछो करै छियै
ह पढ़ाइ लिखाइ नीकसँ चलै छै यहाँके
हँ पढ़ैया लिखैया तऽ नीक चलबे करैत छै अपनेके पढ़ाइ लिखाइ नीक नहि छै
जी त आय छै हमरो पढ़ाय लिखाय नीक सँ चलै छै अहाँके खाना पीनामे आजके भोजनसँ पेट भरि गेलैए आम खाइ छी किना हूॅं
हँ आम तऽ खबे करइ छै आवाज अबै छै
आ मौसभम अहाँके नीक लागै छै
हँ आम नीक लगै छै
हँ हमरा तऽ नीक नीक लगै छैऽ नीक
आ खरीद क खाय छी त गछपकुआ आम खाय छी
हँ ने हम खरीद कऽ खाइ छी
कय रुपआ किलो देबै छै अहाँ त
आम आम तऽ सए रुपैए किलो दै छै
ह चलू तऽ घर देने अब अहाँ के गाछी उछी गाछी वृक्ष ने छै की
हँ गाछ वृक्ष होइ छै
ह ठीक छै तऽ अहाँसँ बात करि कऽ हमरा बड़ा नीक लागैत छै अहाँके फेरो जब समय मिलैत छै तऽ अहाँ बात कह छै की
ठीक छै ठीक छै